आए गेल
भगेलन एना, ओ अना कतऽ च? कोहय ई तऽ भेल जे अहाँ हम हम केलहुँ तऽ बेसी। गेलियै, मतलब उठेलियै, आ करैवला आबै नहि छै। हँ, करबैवला। ओ रहै छै ग्रीन कलरके तीर, एगो कऽवला निशानवाला एलो।
ग्रीन कलरके आओर कतय एहिमे?
हँ, काजे आब खोलबे ने तऽ ओहिमे हरियर रंगके तीर बनल रहै।
हू
किया
एक सेकंड रूकु।
नहि देखायत एखन एखन नहि खुलत एखन बात कए रहल छी बुझलियै हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो